केहन की हाल चाल छै बहिन
बस ठीके छै बहिन अहाँ अपन कहू
हँ हमे भी नीक छियै आओर जीजा हमर कतऽ छथिन
आ जियाजी गेल छथिन एकटा काज छलैया ऑफिसे के तऽ ओत गेल छथिन हिनकर ऑफिस मे छै ई मतलब इंडिया के नम्बर वन पोजिशन पे आयल छथिन ई सब
अच्छा
कटिंग के समारोह छै दोसर ठाम मे जत रहै छथिन ने मालिक हँ ओते ओ राखले छथिन ओ सेलिब्रेशन तऽ ओते समारोह मे गेल छथिन हँ
ई तऽ बड नीक खबर सुननेे छियै अहाँ हमरा आरके
हँ नीक तऽ छैे देखियौ सबटा सबटा गोटा स काज करै छथिन तखन ई सब चीज होबै छै लेकिन जानै छियै एना प्राइवेट जॉब रहै छै ने बहिन तऽ ओकरामे कोनो विशेष फायदा नहि पहुँचैया ई जे फायदा मालिके के भेटैया हमसब के ओतेक थोड़े भेटै छै ह
सही कहलहु बहिन हमरो आरो मालिक छथिन ने प्राइवेटे जॉब में छथिन उनकर भी सैलरी महिना पूरा होबे के बाद आब आबल देरी होवे छै कि खत्म होते देर न होवे छै
देखियौ सखी ई तऽ कह छै ये कि एकटा आबे के रहै छै खाली रास्ता लेकिन जाय के बारह गो रास्ता बनल रहे छै अहाँके पाइ आबत सभ देखैत छै लेकिन पाइ जे केना जाइत छै से कहिो नहि ताकत अहाँके कि केना के आबै छै आ केना के जाइ छै हँ
सोचै छियै हमे भी कि महगाई मे बाल बुतरूके केहन पालन पोषण होइत जेना स्कुल छै ट्यूशन छै डान्स क्लास छै ड्रोइंग क्लास छै हारमोनियम
छै ये बच्चा के की छै एक्स्ट्रा पढ़ाबू नहि सखी तऽ ओकरामे लागै छै कि देखियौ अ हजार बारह सए टका से केकरो कम नहि छै अहाँके फीस बेसी है लेकिन कम हँ बेसी हेतै लेकिन कम नहि हैत से आब देख देखियो एकटा ते स्कूलो के रहे छै ओहने आय काल्हि फीस के छोट से छोटकू स्कुल मे डालियौ आ देखौ सरकारी मे कोई नहि चाहे छै पढ़ाबे लेल कियाकि देखियौ पढ़ाइ नीक छै लेकिन सब गोटा की सोचै छियै ने कि नहि हमर बे बाल बच्चाके जे इंगलिश छै से कनिक स्ट्रोंग भ जेते त हम सबके जे दिक्कत छै से हमर बाल बच्चा के आगू मे नहि हैत से से हमस डाले छी प्राइवेट स्कुल मे आ प्राइवेट स्कूल के की गप छै सखी कि जानै छिय ओ जे रहै छै छोटसँ छोट इसकुल जेकरामे कोनो लूुर ढङ्गके टीचर नहि रहथि लेकिन ओकर जे ई हैत की जे कहै छी फीस जे छै से दू हजार टाकासँ कम नहि रहत अहाँकेँ
सही कहलहुँ
आ जे बेस स्कूल मे देबे जे नीक स्कूल रहत अहाँक केँ ओकरा मे जे देबै अहाँ ओकरा मे फिर कहियो तऽ चार पाँच हजार रुपैया फीसे रहै छै फिर बस के भाड़ा रहै छै हूँ बड्ड दिक्कत छै
नै एने मैनेज करू तो ओने के गड़बड़ हो जाइ छै ओने मैनेज करू त एने कमी भऽ जाइ छै मने बुझाइए नहि छै कि की करल जाय
सही बात छै अहाँ तऽ ई बात तऽ सहिये कहै छी एकदम देखियौ आबे के जे पाय रहे छै नऽ सखी एकदम पाय पाय जोड़ल रहे छै की केतअ के खर्चा करे के छै और नहि करे
हँ आ देखो नऽ जे पहिले पहिलके समयमे पाँच सौ टाकामे लऽ कऽ बाजार जाउ तऽ महीना भर के राशन भऽ जाय उ घड़ी हो जाइ छलै आ अभी तऽ तऽ हँ आर
पहिले के बातो नहि छै
तऽ आओर अभी देखू तऽ दूओ हजार टाका कम पड़ जाइ छै महीना भर के पूरा राशन नऽ भेट
नहि भेटैत छै हँ ए सखी राशनके अहाँ गप कहै छी हमसभ जाइ छी जे साग सब्जी लेल तरकारी लेल से जानै छियै पाच सौ टाका मे झोला नहि भरै यऽ ओनेरो हँ चालीस पचास टक से कोनो सब्जी कमे नहि छै आ बुझियौ कि अहाँकेँ कितनो लेबै तऽ एकेटा सब्जी तऽ नहिए लेब अहाँ लेबै तऽ कम से कम दू चार रंग के सब्जी लैय छियै आलू लैय छिये प्याज लैय छियै हरियर देखियो मिर्च चाय लेबै लहसुनेबै अदरक लेबै सभटा तऽ लेबे कऽ
अस चालीस टकामे पचास पचास ग्राम धनिया पत्ता भेऽ मिल रहल छै बाजार मऽ
हँ धरिया पत्ता तऽ महगा भेले छै
तऽ एहि भर बरसात तऽ सब सब्जीेये महग ए सखी हमहुँ नमागाबै छियै हमरा अर हमरा अर घरपे नऽ कस्तूरी मेथी रहै छै ओकरे डालै छियै केना हँ तहि मऽ
देखियो मुँह केँ स्वाद त लागबे करै छै एय कोनो विशेष चीज बनबै छियै तखन लाबै छियै ऊ धनिया ओ केँ पात आ नहि तो एहन हमरा नहि रहे छै की हमरा धनियाकेँ पात चाहबे करी हम नहि करै छी अहाँ एक टा हमर मजबूरी छै सखी हमरा ओ बड्ड नीक लागै छै ओ छै टमाटर हमरा लग मे जे टमाटर रहत आलू प्याज टमाटर आ जे ई रहत त हरा मिर्चाइ ओकर बाद किछ रहे कि नहि रहै हमरा कोनो विशेष फरक ने पड़ै छै
हमरा आरके त ओता हमरा आरके रसोई मऽ खाली लहसुन आओर प्याज रहैके चाही जेना आलू बस आओर ओतना हमरा आर के ठीक छै रहेतो नीक से डाल देब सब्जी उब्जी मे त खट हो जायत तनी खड़गर लगे छै सब्जी आ नहि तऽ ओकरा जगह पर हमे आमचूर पाउडर रखे छियै सालो भरि जेना कोनो को हँ कोनो कोनो सब्जी मे जेना अभी देखूँ त टमाटर अस्सी टका एक सए बीस टाका हो जायइत
नहि सखी हम हम पिछला सप्ताह जे लेे रहौ तऽ एक जगह चालीस रुपआ हमरा भेटल
हँ
बुझलहु हँ तऽ हम चालीस टाका भेटल ने तऽ बस अढ़ाई किलो एके बेर के उठा लेलहुँ हँ अब ओ चलै छै अभी दू सप्ताह नहि तऽ दू दू सप्ताह भेल छै फ्रिजमे राखू ने सखी ओहन नहि गोलै छै एक दूटा गलत हँ देखियौ अब बरसात के छै सब्जी तऽ एक दूटा तऽ गोलबे करत अहाँ जे सोचबे क फ्रेश जका लागे से तऽ नहिये लागे लेकिन एक दूटा मे काज भए जाइ छै आब देखियौ ओतबो पकड़के चलबै तऽ
नहि हमे तऽ महंगा भए जाइत तऽ टमाटर जे महँगा हो जाइ छै तऽ हम एतऽ एकटा पास्ता मसाला रखे छियै घर मे जेना आलू सेयाबीन ई सब ओ सब्जी चालू आलूदम ई सबमे डाल देब त एक तो रंगो नीक हो जाए स्वादो नीक हो जाए जे खटगर हो होवै छै टमाटर से से पास्ता मसाला से हो जाइ छै आ न त फिर कतहु ह कोनो कोनो सब्जी मे आमचूर पाउडर हमरा लगे या हर सालो भर रहे छै कोनो कोनो सब्जी में वही आम चुर पाउडर डाल देय छीिये जेना करेली भूंजई छियै चाहे भिन्डी के मसाला सब्जी बनबै छियै तऽ उहाय सबमे डाल दै छियै एकटा तऽ पीस कऽ डाल देब आऔर एक मतलब एक आध चम्मच आधा चम्मच डाल देबै एसने पाउडर उतारे क पहिले खूब नीक
हँ तऽ ओकर स्वाद तऽ नीक लगबे करै छै सही कहै छी हमसभ आमिल रखे छियै अहाँ पाडर रखे छीियै हमसभ आमेल रखे छी सुखा सुखा क छोट छोट काट कऽ सुखा दै छी आ तखन ओकरा रखै छी जे कतहु काम पड़ै छै तऽ उह चीज दै छियै हमसभ ज्यादातर ओकरा दै छियै देखियौ अ राहड़के दालि जे बनबै छियै भूजि कऽ ओकरा मे बड जोर देबे छियै उसभ उ देलो बथुआके सागमे देलो आ कहियो त अर कोचके पत्ताके जे बनै छै पात के सब्जी ओकरो मे दै छिये ओहो नीक लागे छै कच्चू पत्ता के जे बने छै
हँ हँ पतौरा कहे कहल जाइ छै ओकरा
हँ हम सब तऽ कहे छी खाली अरकोच के पत्ता के सब्जी बनै छै
हँ
हँ त ओ सबमे नीक लागे छै ओकरा सबमे खूब दै छियै
ओकरा आरमे हमे इमली डालै छियै आ जे आम सुखा के रखले रहौ ई बेर ई गर्मी में त डिब्बा में रखले रह तँ एतय जे सूख गेल ने खटगर खटगर एकदम चटपट स्वाद लग लगै छै से हमरा आर घर में सब ऐसे ही एकटा दूटा निकाल निक निकाल के सब खा के खतम कऽ देल
अ नहि यहाँ हमर घरमे त नहि रहै छै हम घरमे त सब खाए छै ह तऽ इहे सबटा काज होइ छै और की ह
आ सखी हमें त अहाँके जे बताउ ने हाँ त ई त‌ कह देलहु आ जेना तेल उल के जे दाम बढ़ल छै ओकरा पे अहाँके ध्यान छै
ऐ सखी सबटा ध्यान छै केना नहि रहते जे हमस गृहिणी छियै घरमे रहै छियै आ जे मालिक सभ खिसियाइत छथिन तऽ कथी लए खिसियाइत छथिन एहि सभ कारण ने देखियौ की होइ छै कि ओ कमा के तऽ लाबे छथिन आ लेकिन की कहलहुँ कि कमाबै के त एके एके रास्ता छै लेकिन जाय के त बड रास्ता छै
हँ ओ तऽ बात सही है कहलहु अहाँ
हँ जे टीना बहिन हमसभ उठबै छलियै ई सोलह सौ टाका मे से जानै छियै ई बेर हमस लेलहुं हेँ बाइस सौ टका मे बुझियौ
बताउ तऽ
सोलह सौ अठारह सौ एहने रहै छले हँ सोलह सौ अठारह सौ पन्द्रह के जी के ल जे टीना आबे छै से उठाबै छलो आ आब देखियौ ओहे टीना के ओहे कम्पनी के जे हमसभ लेलो तऽ ओकरा हम पै बस बाइस सौ पचास टका सोची चार सौ पाँच सौ रुपैआ एकटा टीना मे बढ़ल छै
सही कहलो बहिन त देखो ने जेना लीटरवला भी त एक लीटर में आजकल मात्रो त कम हो गेल छै
हँ नौ सौ दस ग्राम रहै छै हँ एहना
नौ सौ दस आजकल त आठ सौ बीस एम एल कर देले छै
देखियौ आब जे नहि पब्लिक बुझतै से तऽ बुड़क बनैत छै तखन
हँ आ के जी मे एक सौ नब्बे रुपआ के जी भ गेल सरसो के तेल आ डेढ़ सौ एक सौ साठ रुपआ भए गेल रिफाइनक के तेल आ मात्रो कम भऽ गेल छै पउच म आजा देखो अहे अहाँ कहे छियै कि पन्द्रह के जी एकटा लीटर के टीना आबै छै ओक मे कम मिलै छै फिटाइ छै तल और एक एकटा केजी आबै छै ओकरामे नेट क्वानटिटी नीक रहै छै, हँ तऽ जे अगर पन्द्रह केजी अहाँ लेलहुँ बाइस सौ टकामे, तऽ पर केजी कतेक के पड़ल? दू सए बीस रूपया पड़ल, हँ एकर मतलब तब तऽ सरसोंके तेल आओर फेरो लीटरमे महंग हो गेल होइत? हमे तऽ ध्यान न देेलो सखी!
हँ तऽ अहाँकेँ पहिलेके हैत
हँ हमरा आरके पहिनेेसे रहल छलै तऽ हमे वही देख करके बैसल छियै कि चलू अब अभी हमरा पास चार-पाँच लीटर स्टॉकमे छै त हमे इतमिनान छियै आ जेना हमे जखन लेे ले छै छलियै तॅं एक सए छप्पन टका सरसोके तेल रहल सलोनी से हमे लै छियै,
अरे की करबै सखी, अच्छा ठीक छै सखी, हम अहाँ से ने गप करै छी! कनिक बौआ सब खाय के मांगे छै दुपहरके खाना नहि खैलेया, इसकुलसे आयल छै ने तऽ दे दै छी तखन हम अहाँसे गप करै छी, ठीक छै, ठीक ठीक